नमस्कार
नमस्कार
आओर बात तऽ य अहाँके की हाल चाल छै
सब नीक छी अहाँके बतैैयो ने
हँ हमरो हाल चाल नीक छै आओर बतैयै ने अहाँके खाना भऽ गेलै
ह भ गेलै अहाँके खा लेलियै
हँ हमू खा लेली अहाँके कथि कथि खाना भेलै
की खलियै यए
अहाँके कथी- कथि खाना भेले हे
हम खायलिय चावल, दालि, सब्जी पापड़ जरी सलाद खइलैय
ओ हमहूँ खयली ह दालि चावल सब्जी आ सलाद चटनी इहे सब खैलियै आओर बतैयै बड़े बड़े भाय साहब के का हाल छै
सभ नीक छै आर बतैय ने वहाँ मौसम कैस
हँ यहाँ के मौसम तऽ काफी नीक छै काफी अच्छा छै यहाँ के मौसम आओर बतेये अहा आऔर के मौसम कैसन छै
के मौसम भी नीक छै
चलि जायब आओर बताउ अहाँके खाना मे कथि सबसे जादा नीक लागै छै
नीक चावल, दाल, सब्जी, लागे छी
ह आओर बतैयै ने अहाँके खानामे कथि कथि बना लै छिय
हम बना लै छी सभचीज हर चीज बना लै छी चावल दाल सब्जी मीट मछली सभ बना लै छी
ह अहाँके खाना बनाबै के केकर सीखले छियै
माताजी सिखेलियनि छी
ओ
अहाँके खाना बनाबे अबै छियै
हँ हमरो खाना बनाबै आ जाय छी हम बनालै छ दाल चावल सब्जी रोटी अच्ी बता फेर मीट मछली मीट में मुर्गी बिरयानी हां सी बिरियानी फेर मछली अंडा कढ़ी अंडा आमलेट ईसभ बना लै छी मछलीमे हमरा बड़ा नीक लागै छै रोहू मछली बड़ा नीक लगै छै अहाँके मछलीमे कोन सी मछली नीक लगै छै।
मछली नीक लागै छी रोहू बचुआ रूपचन्द
अहाँके खानामे आरो किछो मीट मछली बना लै छियै
नहि मीट मछली हम नहि बनाबै छी हम
ह आबगे तऽ काहली सब चीज बना लेबै छी
हम सिर्फ सहायता करै छी उसमे
अच्छा ठीक बा सहायते करू रोउए
हँ क होय छै मीट मछली बनने
आबै छी
छियै ने कैसे बनै छियै
काहे ल
कतै छीयै ने
सबसे पहिले बाजार जाइ छी हम
बजार काय ले जाइ छी निछ- की
हँ मीट खरीदे ओकरा बाद मीट लाबै छी एक के जी मीटमे आधा के जी प्याज डालै छी पहिले मीटके धो लै छी ओकरा बाद प्याज काटि लै छी ओकरा बादमे तरीपा पत्ता धऽ के तेलमे तेजपत्ताके अच्छे से तड़का लगाके ओहिमे प्याज डालके अच्छे से प्याजके भूज लेबै छियै फेर प्याजमे मीट डालके आ नमक डाल के अच्छे से ओकरा के प्याज मीट दोनो के सिझाके प्याज के गला लैबै छी ढक देैबै छी पाँच मिनट ओकरा बाद फेर निक चला देबै छी फेर ओहिमे मसाला स सब डाल देबै छियै फेर ओकरा बादमे मसाला डालके ओकराके दस मिनट तक अच्छे से भूज लेबै छियै फेर भूजलाके दस मिनट के बादमे ओहिमे ता पानि लगाके टोप दैबै छियै आराम से दस मिनट पन्द्रह मिनट बाद पूरा लटपट मीट बन जाइ छै मुर्गा
चलै छी आपको काफी नीक तरह से बनाय होइ छै हुं
हँ बनाबै आबै छै
कभी खिलाबै छीये बना के।
ह्म्म।
खिलबै छियै हमे बना के।
जरूर लेकिन हम ना खाय छी, आब छोड़ देली खायलै तऽ अहाँ के कैसे खिलेबै।
ठीक छै कोइ बात ने।
और बताउ अहाँ अरी के मौसम कैसन छै।
तो नीक ने छै, बहुत गर्मी पड़े छै यहां। बहुत रौउदा उगै छै। इ दिन मे।
अब ते इतना गर्मी पड़ै छै कि हमरा हाथ मे गमौरी होबै छै। आय बुझाय रहलेै या कोनो आय बुझाएल या कनो घरेमे हमराक के तलैत हय, इतना गर्मी रहलै भागके पेड़ तड़ा आ गेलियै तब राहत हएत एछ।
हाँ हमर ते ठीक छै, लेकिन रौउआ त ट टीने के छिये, रौउआ त और इ गर्मी पड़े छै।
हाँ हमर टीना के छी तऽ आरो दमक मारै छै गर्मी। सीधे धूप आबै छी, दमक मारै छी, पंखो के हवा गरम लागै छी।
ठीक कहे छी।
अहा अहों के ते पड़ते होते गर्मी।
हाँ बहुत गर्मी पड़े छै।
ह्म्म। छतो, छतो बड़ा ग छतो बड़ा गरम हो जाय छै। ए
हाँ गाम ते हो जाय छै।
हाँ चलबै नहाय। चलबै यहाँ की।
चलीन।
ने चाय छोड़ दिये बड़ा ब अ भैंस, गाय मैर गेले या आज देखलियै या, गेल रहलियै या ने गेल छी तऽ देखले छी बारा पेड़ भैंस उस मर मुआ के फेेक रहलै या सब। ना नहाय बला इ नदी मे सुनलियै यहाँ।
हाँ ठीक छै। और बताई छी ने पढ़ाय लिखाय सब कैसे चलै छै।
हाँ हमर पढ़ाई लिखाई सब नीक से चलै छी, अहाँ के बताई ने अहाँ के पढ़ाई लिखाई कैसन चलै छी।
हम हमर पढ़ाई लिखाई नीक से ना चले छी।
काहे।
हम पढ़ाई न करै छी।
ओ और बतैयै अहाँके सबसे पसन्द आम अहाँ के बागवानी मे आम लगेले छी अहाँके।
हाँ लगेले छियै।
अहाँ के कोन कोन आम लगएले छियै अपना बागवानी मे।
आम लगेले छियै आ दालमा, मालदे की बीजू के लगैले छियै।
ओ अहाँके सबसे नीक कोन आम लगै छै
सभसें नीक लगै छियै मालदेव जार्दा यही सब लागै छै
अहाँके अ- दू दिन एक दू दिन पहले बारिश अहाँके ओड़ी भेल रहै
हाँ भेलै
ज्यादा तेज भेल रहै
हाँ ज्य-ज्यादातेज बारिश भए रहै छै आँधी भी घेरै छियै बहुत
ई नौ भे ई- नौ भेए रहै बड़ा तेज तेज आंधी भए रहै का बताउ अहाँ से हम तऽ ड- डर लागि गेलैए हमरा तऽ इतना तेज आँधी भए रहै अहाँ बताउ आओर बतैऽय न अहाँके शिकंजी पीयैलै
हाँ पीयै छै अहाँके बतैइए न शिकंजी सिकंजी पीयै छै
हाँ हमहूँ पीयै छी अंहूँ के पीबै छी सिकंजी अहाँके ग्लूकोज मे कोन ग्लूकोज अच्छा लागल हइ उजला वला रहल हइ उ की ऑरेंज वला ग्लूकोन डी रहल हइ उ पीयै छी अहाँके
उजलावला हम पीयै छियै
हम तऽ ऑरेंजवला पीयै छी ग्लूकॉन-डी बड़ा अच्छा स्वाद लागल हइ अ-ओकर महंगा मिलल हइ लेकिन ठीक लागल हइ स्वाद अहाँके अगला- अगला बार मिलतै पेमेंट तऽ खर्चा करबै
हाँ करबैय छै पेमेंट मिलै छै तऽ
हूँ तऽ करबै एगो पिज्जा खियैबैय
ठीक छै
हँ बादमे न कहबै की ना खियबै
पैसा ना बचै छै ना खियबै छै हम पहिलेसँ कहै छी
पैसा अहाँके नहियै बचतै हम जानैत छी
बढ़ियाँ स सही नहि बैसे छै बड़े नमाब स आधा से बेसी पैसा उ ले लै छै हमार
तैयो उन्नैस सौ कछु रुपैया बचतै अहाँके
पचतै छियै अभी तक कृसक किस्त जमा करै छियै हम
किस्ता अहाँके कितना जमा करै छी बाइस सौ हँ तब तऽ कम बचयै तैयो बच जाइ पन्द्रह सोलह सोलह सौ आओर बतैेय चलियै अहाँ से बात
उन्नैस सौ ना बचैय छै पन्द्रह सौ बचैय छै
ओ आओर बतयै ठीक बा अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागल फेर कभी बात करब इतना